हेलो।
की हाल चाल।
अहां की करै छलहु।
किछु नय करै छलहुं, पढ़ाई करै छलहुं हे त नै नीक लागैत छल त
ओ हमहुँ एखन सुतल छलहुँ, कहलियै सुति क उठलहुँ हेँ त कनि अहीं से बात क लै छी।
अच्छा - अच्छा। त मम्मी सभ ठीक छथिन घर पर
तखन अहाँ की करै छलहुॅं।
हमहुॅं पढ़ाई करै छलहुँ ये। मम्मी सब ठीक छथिन ने घर पर।
आब त कनी दिन मे राखी बन्धन आबि रहल अछि।
हँ से त आबि गेल रक्षोबन्धन आबि गेल।
राखी बंधन मे त बड होइ छै भाय बहिन के ज्यादा प्रसिद्ध छै राखी बंधन। एहिमे जे खास क-क भाय बहिनके और प्रसिद्ध छै। राखी के राखी लय छथिन सब बहिन अपन अपन भाय ले अपन पसन्द - पसन्द क
केओ - केओ चाँदी के लेलथि केओ जिनका जेहन ज्यादा भेलनि जेहन रहलनि। तेहन लेलैथ समान।
हँ। जिनका जतेक सगरता होइ छै ने ओ एते ओहेन से क्षाबन्धन मनबै छथिन।
दे दहैत छिया
आ जिनकर भाग बाहर मे रहल त से त कोरियर दिया भेजलथि आब त ऑनलाइन चलैत छै।
हँ।
ऑनलाइन से भेजलक नहि जिनका अंगने मे रहलैथ सभ पता नहि रहै छथि त ऑनलाइने सँ हमसभ भेजै छियनि।
अच्छा हमरा आरके त भाइजी रहै छथिन। छथिन बाहर मे त हम और के त कहलहुं खरीद क अपन पहिर लिय किया कि रक्षाबंधनक दिन त हाथ नहि खाली रहबाक चाही भाय के
कते दिन से गेले हें पांच छओ साल भ गेलै, पांच छओ साल से हमसब राखियो कहाँ बनहै छियैन। बाहरे मे र
अच्छा। हमरा आरके त नै आबि जाइत छथिन घरे।
हम सब त ऑनलाइन से भेज देय छियेन हुनको जे भेजवा के रहे छैे ते हमरो सब के ऑनलाइन से भेज देय छै। कि सामान भाय बहिनके त इएह भाय बहिन त बड़ रहै छै।
हुॅं।
आ जिनका रहल तिनका त अपन आयल राखी बान्हलक फेर खाना पीना खेलक
हँ। हमरा आर के त ई छै ने भायजी बाहर मे जेनाकि बंगलोर मे रहै छै कतहु रहै छथिन त पासमे भेलय दु दिन के सफर त अगर अथि कोनो काम लागि गल तखन त आबि जाय छथिन त रक्षा बंधन लगचियाल रहल तै मे रहि रुकिये जाय छथिन न, हुं।
राखीबन्धन है आज तकर बाद हकार राखीबन्धन के बाद कृष्ण पूजा हयत।
हँ। कृष्णो पूजा त बहुते लगचिया गेल की करै छियै अहुँसभ कृष्ण पूजा?
भैया पैनो तक नै पीबू भरि दिन सहू कृष्ण भगवानके बारह बजे राति जन्म होइ छनि।
हुं।
ओइ मे बहुत धूम धाम से कृष्ण पूजा मनायल जाइये। एतेक कृष्णपूजा मे सब बारह बजे मटकी फोड़ होइ छै ओ जन्म लै छथिन कृष्ण भगवान तकर बाद जााके पानि तानि पीरु, जकरा गांव मे होइ छै फेर
अहूँसभ करै छी पूज अहाँसभके घरे लग होइत अछि की
हुं, अहाँ सबके गाँवमे होइये
नहि हमरा सबके गाँव मे त नहि होइत छै गाँंव के बगल मे होइत अछि त जाइ छी देख
अच्छा। हमरा सब गाँव दिसन त नहि होइ छै कृष्णो भगवान के मूर्ति बनै छै ओहो में सब भगवान बनैत छथिन
अच्छा।
दुर्गा जी बनलथि कृष्ण भगवान बनलथि तकर बाद जाक राधा बनलथि आर जाक महादेव बनल गोरीजी बनलैथ विष्णु भगवान बनलैथ ओहिमे नन्दी भगवान नै बनै छै एगो बहुत भारी के भगवान बनै छै। बहुत विशाल रहै छै।
अच्छा। हमरा आर के घर के आग घर ले नहि होयत अछि गांव मे नै होत होइत अछि, कनि घरके बगल मे हँ।
आ ओहिमे जाके पानि तक नै पीबू आ तकर बाद बारह बजे रातिमे फलाहार करू आ भोर भेने जाक फेर जाउ मेला तेला देखु ओहो में बड भीड़ रहय छै आ एकदिन मट मटकी जहिया फोड़े छै तहिया तते ऊंच मे मटकी द देने रहे छै ओ मटकी, मटकीे के आदमी पर आदमी चढ़ के आदमी पर आदमी चढ़ै छै तकर बाद तकर बाद जाक मटकी फोरायल होइ छै।
हँ।
ओ मटकी फोड़े मे ब ओते मश्किल है, किनको पैरो हाथ सब टूट जाय छै मटकी मे बहुते इनाम रहे छै जे मटकी फोड़े छै। त तकरा बहुते इनाम दै छै।
अच्छा। अहाँ सब मटकी फोड़ देखने छियै?
हुं, मटकियो फोड़े में बड इनाम दैत रहे छै।
अच्छा हमसभ तऽ नै देखने छी मट की फोर इएह जन्माष्टमी सभ देखली पूजा सभ देखली।
लगाक एते ऊंच पर देने रहे छै ने ाका मटकी पे फोड़लक।
हाँ। मटकी फोड़ अहाँसभके गाँवमे मतलब लगेमे होइए। हेलो। आवाज नै जाइ अएछ की।
सएह बात छैय अहों सब दिसन हेय कृष्ण पूजा से।
हमरा आरके गाँवमे नै होइत अएछ हम आर तऽ कहबे केलहुँ यए जे गाँवसे कनि बगल मे होइत अएछ तऽ जाइ छी देखे के लेल।
हे कृष्ण हमर सभके कृष्ण पूजा नै होइ छैय।
अच्छा और दूर मे तऽ नै अएछ कनि लगे मे अएछ मगर जाइ छी देखे लए। हँ होइत हँ हँ हँ होइत अएछ।
हमु सब नहि जाइ छी कृष्ण बजा देखै लए।
नै जाइ छियै देखै लए।
नानी गाॅंव म
अच्छा।
फेर अपने जाइये ओत तऽ दू
आ
छैय तऽ किबे।
अच्छा।
आ फेर कृष्णो भगवान तीन चाइर दिन रहै छथिन आ ओहोमा बढ रहे। अपना सब के तऽ माइटे के बनै छथिन। कृष्णो पुजा में केहन तऽ कहै छै बा चाइर दिन रहै छथिन न। कते दुन दुइ दिन पर भगवान भैंस
हाॅं तऽ सग्तेर से थोड़े ने होइ छैय अ सग तेर से नै ने होइ छैय कतौ दू दिन दुइयो दिन पर भै भैंस जाइ छैय कतौ चाइरो दिन पर भसे छैय कियाकी कतौ ए दुआरे ए दुआरे चाइर दिन पर भसे छैय। छैय को सुनै छिय जे हुनकर छठिहार भी होय छैत। ताहि दुआरे छठियार कैये कऽ भसबे छैय।
अहाँसभ क लग में होइया नाय।
नै लग में नै होयए गाँव के मतलब कनि की गाँव से हैट कऽ एक एके गाँव। हां तय द जाइ छी देखै लए। हां हां लगे में होय छैय।
तहन तऽ ठिक अइछ। हमकरण नै हैइ छैय ओहोमें बच्च टब लागै छैय न।
कि कहलियै।
हां ओहो बहुते भारी मेला लागै छैय। वहां बहुत भारी मेला लागैत अइछ। प्रोग्राम होइत अइछ मैथिली आरके।
हां प्रोग्राम तऽ हैइ छैय बढ प्रोग्राम।
हां से तऽ होयत।
आ फेर गीत ग सब आ फेर गीत सब गबलाइत से सब केलाइत। करै छै कृष्ण पूजा म। केते आदमी मेला क बरत केलक केते आदमी हॅं बरत केलायक
कनि का कटेया कनि फ्रेश में जइयो ना कनि नेटवर्क छोड़े या की।
कहलों अहाँ सब अहुं सब व्रत करै छी की अहूँ सब व्रत करै छी। हलो। कहलौं अहुँ सब व्रत करै छी।
ह हमहुं सब कहै छी कि।
मतलब व्रत अहूँ सब करै छी।